आब ठीक छी हेलो आवाज न आ रहै छी हेलो हेलो पिछे जाउ नीचे जाउ
हेलो नमस्ते छी की हाल छी
बढ़िआँ छी तू बताइ छी की करै छी
खा पी क बैठे छी की खाना बनै छी
एहि बेेर तऽ हमनी के यहाँ मटन बनाै छी मटने खाइ छी मटन भात सलाद सब मरचा उर्चा सब खाइ छी खूब बढ़िआँ लागै छै मटन उटन छी
क ह कैसे बनाय छी मटन
मटनके बनाइ बहुत आसान छी ओमेनु हमनी के घरे मटन बनाय के बहुत आसान बझै रेसिपी छी ओहिमे हमनी पहिले प्याज काटके लहसुन काटके मरचा तैपात जीरा मर रीच लहसुन सब मसाला मिरचा पाउडर हल्दी पाउडर धनिया पाउडर मीट मसाला गरम मसाला सॉफ सब डालके ऊपरसे तेल डालके आ सब के मिलाय छी खूब मिलाय छी खूब आ फेर पाँच से दस मिनट तक ओकर रेस्ट करै रख दै छी हँ आ फेर ओकर बाद कढ़ाइमे तेल डालै‌ छी तेल डाल कऽ फेर ओहिमे तनी जीरा डालै छी फेर पूरा जो मैरिनेटेड मटन छी जे ऊ डालि दै छी हँ हँ आ फेर ओ डालके चलाइ छी पूरा दिन सभ तेलमे मिला दिही छै आ फेर ढक देल छै ह फेर तनी तनि देर पन्द्रह पन्द्रह मिनट पे जाके फेर सब चलाइ छी बनै छी चले पूरा मटन ना पाक जाइ तबल पूरा मटन के बनाय छिसा बना के पूरा पका दै छै माँसके आ तब फेर ओहिमे पानि डालै छी आ पानी डाल के खूब ग्रेवी निमन बन जाय छै नमक उमक सब डालिके आ तब हो जाइ छी खायमे लायक
अच्छा हमरा घरे छी तऽ मटन बनाइ छी
तोरे घरे मटन बनै छी
मटर के सब्जी बनाई छी सब्जी बनाई छी
अच्छा मटन बनै छी हमरा सुनायल मटन बनै छै
ना ना मटर पनीर बनै छी आरो तै छी आरो
तेंगु बनै छी तोहर घरे मटर पनीर तेंगु बनै छी
बताई छी नाम कोचिंग मटर न बनाय छी मटर कटाइ छी छोड़ाबै छी पनीर क फे तेल डालके तादाद मरचा उरचा मसाला उस अलके त
अच्छा
प
चलाई छी फेर पनीरके तटीका
अच्छा
कहै छी
अच्छा आओर सब पढ़ाई लिखाई कैसेन चलै छिय
उना देबै छी
अच्छा
पाय कोसम चलइ
पढ़ाइ लिखाइ हमर ठीक चलै छी हँ हँ आवाज नइ जाय छीकै हमर
आवाज आइ छी
हमर पढ़ाई लिखाई नीमन चलै छी अभी अभी हमर टुवेल्थ हो गेल छी नीमन नम्बर बरा आवी गेल छी हमर तुवेल्थ म सैन देता आब ग्रैजुवे मे एडमिशनके के फॉर्म वरम भैर देल छी आ गेल छी कॉलेजमे नाम उम अब ग्रेजुएशनो मे एडमिशन करा लेल छी की निमण कॉलेज देखके
आरो की करै छी आब हम हमर तेंठ के एगजाम होई छि ना हम टेंठ के एगजाम हो गेल छी ई साल होई छि त अभी एले टेन्थ मे होइ छी तऽ हमरो कॉलेज मे नाम लिखाइ छी फेना कोचिंग जाइ छी कोचिंगसँ आइ छी खाना उाना अपने सब खाइ छी ह आरो बताउ छी परिवार मे कोन कोन चीज सब तबियत ठीक छी नू
हमर परिवार मे माय बाप बहिन भाय सब छी सब ए बहिन के शादी होब छी आ सब ह भाई सबसे छोट छी सबसे छोट चल हँ भाय छी छ भाइ छी जे
अच्छा नहि बोलै छी सभ ह्म्म
हँ आ फेर सबके मियज उआज सब ठीक छै हमरो तनि ने मिआाज उआाज लागत आ खराब होइत होइ छी सब हो छै लगातार होइ छै दवाइ होइमे आके खायल के जरूरत भ तऽ बढ़ जाइ आर बीमारी हमर हमरो साथ साथ पूरा घरकेँ बढ़ जाइ द्व द्वआ एक
हूं आर हम जानते छी हमर खेतीयो होइ छै हमर गाँवमे त ओ खेती मे पानी पटाबे जी ओखी के खेती होइ छी तऽ ओहिमे पानी उनी पटबै छी ने तऽ पानी मे न ह छी ओहिमे खेलइ छी याद छी बचपन मे पानी मे खेलइ छी
हँ सभ याद छियै हमरसभ ओ खेतबा मे पानी ओखीक खेतबा मे पानी डाल के ओहिमे कुदुक कुदुक के निल छी
हुँ समे खेलै छी सभ आदमी खेलैत छियैमिक
अभिय हम अभियो हम देखै छी कि लड़का सब अभियो लड़का सब खेल खेले छै ओहिंग के जेका हमनिक खेलल छी उ उ टाइम पर
अच्छा ओकरा बाद हमी के फेर क्रिकेटो खेलइ छी फेर काची काची ना खेले छी हमी सब चीज खेलै बै छी आओर खेत खेती होइ छी ने आवाज आबै छी हमर खेती होइ छी हमर तऽमे उ कटै छी ने तऽ ओकर बाद हम लदइ छी फेर ओकरा जा कऽ बेचै छी मिलमे बेचै छी ओकररा ताहि के बाद आरो बटै छी जन जन काम करै छी ओ सभगोरेक पैसे देबै छी हूं तबियत अबियतसभ ठीक छै ने परिवारके
सबके तबियत ठीक छी तू बताह कि की हाल चाल परिवारमे तोहर परिवारमे की हालचाल
परिवारमे तऽ सब ठीक छी
ओ मौसम उसम ओने कैसन छी मौसम ओने का
मौसम ठंडा मौसम छी सुबहै तऽ ब गर्मी रहे छी अभी ती ठंडा भेल बा छै
ओ नहि तऽ बड़ा गर्मी छी रातोमे गर्मी छी या सबेरो गर्मी छी
अच्छा एन्ने टीका बी ठीक छी आओर घ हमर तऽ घर मे ए सी लगे छी ते ए सी मे सुतै छी उठैत छी तऽ नहि बुझइ छी जे का गर्मी का ठण्डा होइ छै तोहरा लगै छी कि नै ए सी वे सी
हमरा लगै छी एगो घरमे ए सी लगै छी लेकिन ओकरा चौबीस घण्टा थोड़े कोनो आदमी ए सी लेले आथा पर घूमै छी
हमर तऽ पूरा घरे मे ए सी लगै छी हम तऽ बाथरूम मे ए सी चिलवइ छी
हँ
ह हँ सभ जगह ए सी लगई छी हैजे गर्मी कब होइ छीमे बुझेबे न करै छी ह
हमे तऽ घरमे वाई फाई लागल छै दूू तीन गो वाई फाई लागल छै छियनि हे ओहिसँ कनेक्ट करबैके चलाइ छियै
आवाज सहई छी तो सह छी
तनी नेटवर्क एन्ने स्लो हो गेल छी हँ हँ नेटवा स्लो चलै छी ठीक हो जेतै अपनेमे अपने मने ठीक हो जाइ छी धाइ रे धाइ
अच्छा आरो सुबे सुबे हू सुबेह से लेके अभी लऽ का का करै छी
हम तऽ आजके हमर दिन बड़ा अथी रहै छै भाग दौरवाली दिन रहै छी हमर ह ह तऽ सवेरे उठलीय तऽ सवेरेसँ माथा पूरा भारी देह दुखायत हमर पूरा माथा भारी सर्दी सभ हो गेलै छै हमरा सबे सवेरे तबो उठनी हन खैनी हां खैनी पैनी हां पोछा झाड़ु पोछा कैली ह खाना उना तऽ बना उना केे आ तब फेर नहा उहाके तब फेर खैनी आ फेर जन गैनी ह जाय के रहलक स्कूल कामसँ तऽ फेर इसकुलसँ इसकुलमे गैली हँ तऽ ओतहु डेढ़ दू घण्टा लाग गैलही हऽ लेकिन जन मटरबासँ जौन काम रहलक मास्टरबा अऐबे नैय कयलनि लंच टाइमके बाद ओ चल गैलेन अपन घरे
अच्छा
ओहिसँ फेर मास्टर सब कैले हँ कि फेर आबैके बाद किछु दिनके बाद आयल छी किछु दिनके बाद तब मिलतै सी एस सी एल सी लेकिन अब फेर पता चल छै चलै छी कि जौन जरूरत से जाइ छी उसकुल शायद कागजके काम रखै छी ग्रेजुएशन लए ओ बाद मे पता चलतै जरूतछा हँ जरूरत बाकि न ओ बादमे पता चलै अभी कन्फर्म नहि करै छी फेर इसकुलसँ अयले छी तऽ फेर
आके तनि ज आराम करै छी फिर चलि गेलै छी कि खा पिके साथ मीट उट कीन मछली हटाबे चल गेल छी ह अ किन के सुन सुन पीस
अच्छा हमू हमूँ जाइ तऽ पनीर के पूरा गोदाम मे जहै छी तऽ पनीर मे जहै छी तऽ पनीरे मे हम जा जाके लाद स रहे छी ओहिमें से उठा के ले के घरे रख के बनवे छी पनीर अभी
अच्छा अच्छा ह ओ गोदाम उदाम के पनीर रहल छी दुकान उकान के मिलावट वाली छी सब
ओस गोदाममे जहै छी पनीर के अच्छा ठीक छिय हम त फोन करै छी फेर
ठीक छै